की सब हो छै
आब भेलै यऽ खेनाइ पिनाइ भेलै यऽ आबू कनीएँ कपड़ा दे हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भऽ गेलै आब उएह कपड़ा लत्ताभ सभटा छै से सभ दऽ दै छियै पसारि दै नि अखनि देखलियै रौदा भेले य
रौद तऽ भेलै हे बढ़िया भे भेले हे आय छुट्टी के दिनमे भेलै हे नीक बात
झेल जाय कपड़ा लत्ता सुखा जाए
से तऽ छैहे
काज भात
हमरो भए गेल काज बात
बर त आज प
ओतऽ काजे पर गेलथि अपन
हमूं खेनाइ पिनाइ आइ भोरे भऽ गेल
आइ भोरे भऽ गेल हमरो
की बनलै या की बनल छलै
आइ हम तीसी कटहर बनेने छलहुँं
एसी कटहर कटहर अखन बड नीक भेट रहल छै
आएल जायत फेर फेर भेटबो नहि करतै
आब तऽ कनि दिन मे भेटबो नहि करत कटहर तिसी कनि गामे से अनने रही
गामक तिसी तऽ बड़ नीक होइ छै
बड बड बड स्वाद छले तीसी में
आ नेबो अने रही गामे से
गामे क रही
जउआ नहि पोछऽ लय
ह
तऽ अपन ओही बना लेलहुँ तीसी आब तऽ बरसात भऽ जेतै तऽ ती सी खराबे भऽ जायत
हँ कहि रौद होय त एक रत्तीके रौद लगा देबै
सएह सभ कहलथि रौद लगा दियौ कनि
कनि राखि लेब कऽ कखनोहु क होइ छै भूखल रहल तऽ खाना बना लेलहुँ कोनो तरकारियए बनेलहुँं सजबैल ने ती बड ब
सजमइनो मे तीसी बड बढ़िया होइ छै
लेकिन अपन
ह
तीसी के तऽ बहुत तरह के बनाउ सजमनि बनाउ तीसी सजमनि बनाउ
नहियो सहियो बना
कटहरो बनाउ हम फायदो करै छै बड तीसी
ब ह
सेहो छै
तऽ उएह दिनमे भेलै आब रातिका कहै छथिन दिनका तऽ भऽ गेलै आब रातिमे कहै छथिन जे पनीर बनाउ
बाह बाह
पनीर बन तऽ लीलगैय अपनेसँ घरेमे बनबै छीयै पनीर तऽ ओ हमरा बेसी नीक लगैए
अपने बनबै छियै घरेमे दूध
अपने बनबै छियै नेबो के रस सँ फाड़ि दै छियै दूध क दूधके फेर जे ठण्ढा गेल तऽ ओ जे खिरचा बचलै तकरा पानिसँ धो दै छियै आ कोनो स सुती कपड़ा जे धोती के फाड़ के साफ से रखने रहलहु ताहिमे दऽ दै छियै पानि गरि गेल तऽ ओकरा अपना कारमे गोल गोल बना कऽ फेर ऊपरसँ सिलौट जे अछि से दऽ दैत छियै दू तीन दू तीन घण्टामे एकदम बढ़ियां भऽजइया
दबा जाय दवा के एकदम पूरा पानि पूरा निकालि दियौ
पानि थोड़े काल गरै लए टागि दै छियै पानि सभटा गड़ि गेल तकरबाद ओकरा राखि दै छियै गोल कऽ कऽ फेर ऊपरसँ सिलौट धऽ दै छियै खड़ा भ जाइ छै किनलहा से हमरा ओकर सु्वाद नीक लगै छै
आ ई ताजो भेल अहाँके पनीर
त ब
चीजो नहि भेल
लीज भेल काते दिनक रहै छै ओसभ रहै छै घरक भेल तऽ एकर सुआदो बहुत नीक होइ छै मुलाइम ह बनलियै तऽ दूध आनि कऽ फाड़ कऽ से कऽ देना य बना लेबै
पनीरके तरकारी आर
उ बना देतै तय पलाव या देखे छियै र भाते जे हेतै से तऽ दिनमे भात भेले या
पुलाव बन रोटियो नीके लागै छै खाउ अपन
नीक लगैत छै रोटिएमे बेसी सुआाद लगैत छै पुलाव तुलाव कऽ दै कि तऽ हमरा ओतेक नीक नहि लगया कहन तऽ धियो पुताक के मोन राखय पड़ै छै
एकदम मोन राखय पड़े छै छुट्टी दिन मे तऽ धिया पुता के मोन सँ भोजन बनाउ
ल आ नीक लगै छल प हमरा कोनो चीजमे सु्वाद सुखीे रोटीमे लगैए
रोटी बना लियअ सभसँ नीक लगे छै अपन
हमरा ओतय तऽ पनीर जहिया बनत
ह कह बनात
नहि हम तऽ जहिया पनीर बनबै छी तहिया हमरा ओ त कहते पूरी बनाउ आ हमरा पूरी ओते नहि नीक लगैया
वहाँ बच्चा ले बना देबै अपना ले रोटी बना लेब
रोटी बना लै छी सएह करिते छियै बहुत
सभके मन भऽ गेलै रामे अहाँ तऽ पनीर केना बनबै छियै
हमहुँ अहिना बनबै छियै ओकरा दूध अनलहुँ ओकरा बिनेगरो दऽ के अहाँ ओकरा फाड़ि सकैत छियै
नेबो नहि रहल तऽ विनेगर कनि दऽ दै छियै। ओकरा फाड़ि देलियै ओकरा फेर कनि जरा देलियै कपड़ा में दऽ के चाहे छन्ना मे दऽ के टाँंग देलियै कनी काल वएह सिलौट पर दऽ कऽ जेना भोरे फाड़लहुँ तऽ राति तक ओकरा छोड़ि देलौ फेर रातिमे बनेलहुँ अपन ओ
हू
सबटा पानि गर गेल तऽ ओकर हम पर से नीक हमरा ओकर कोफ्ता लगैयो नीक
अचछा
पनीर के कोफ्ता बना लिआ
सेहो बड्ड नीक लगै छै खााय मे तऽ ओएमे कनी छै कि प्याज त्याज दियौ तऽ बेसी नीक लगै छै।
तहिया तहिना बना लिअ आ चाहे ओ अहाँ भर के बना लिअ
मटर बनेलीए दै छियै मटर पनीर बनेलहुँ तऽ मटरो दऽ केऽ होइ छै
बड़ सुन्दर छै मखानो दऽ सकैत छीयै अहाँ पनीर मे
आब तऽ बहुत बहुत तरह के बनले शिमला मिर्चो देखे छिये
शिमला मिर्चो दऽ दियौ पोस्तता पीस कऽ अपन दऽ क प्याज अगरा नहि देबाका के चाहित त पोस्ता काजू किशमिश ई सब पीस
कनि हम अथी मूँगफली जे होइएा सेहो पीस कऽ दैत छियै
अच् आमू फालीग होतेय
सेहो नीक लगैत हे तऽ हम नहि हम नहि देखलियै बना कऽ तेहन।
झोर जे देलियै तऽ व फेर दूध दूध दऽ दै छी दूध दऽ दै छियै
सेहो नीक छै
पनीरो किसके दऽ दै छै क्रीम वाला घरे मे बनौते मे तऽ नहियो क्रम वाला क्रीम दे दियौ तऽ काज रहै छै अपने क्रीमे तऽ रहिते छै घरवाला
आ बाजार तऽ आनू तऽ पैकेट तऽ पनीर के अहाँ पहिने ओकरा धाऊ तकर बाद हम बनाउ गरम पानि मे दियऔ
करा रहै छै बहुत
से बहुत तऽ जाइते छै दिक्कत तऽ छैहे लेकिन खेनाइमे तऽ अपनासभके अपने सब तऽ खेनाइे टा छैहे रंगग बिरंगग क खेनाइ बनाउ बस
कऽ देबै अगर पुलाव केलियै तन तऽ तड़का बना देबनि
सेहो बड बढ़िया रहत अहाँके
बनै तहन तऽ वएह पनीरे संग भऽ जेतै
से तऽ छैहे
कऽ दै छै
पूछते न छुट्टी छै तऽ किछु तऽ खेते पीते
रथ यात्रा छियै ओम्हर तऽ तकरो छियै पाबनो छियै
पाबैनि छियै।
हँ।
आइ रोटिे खाइ छै
आइ नहि छै से कोनो जरूरी
छे जरूरी नहि छै
एकादशी भगवान सुतै छथिन तऽ ओहि ओहि दिन रोटी खाय छियै लहसुन प्याज तऽ एकदम नहि ओ। बाहर के चीज नहि खाउ समोसा तमोसा
कहियो कालके बनेलहुँ
हँ बना लैत छी से तऽ समोसाओ हम तऽ घरोमे बना लैत छी बाहर ती कमे रहि जे ची मन्दिर तऽ अपन घरेमे बिना लहसुन पिआाजके अपन बना लेलहुँ
बना लेलहुँ बाह
पान के इंतजाम तऽ पहिने से करे पड़ै छै ई घरमे तऽ बनबै छै दू घंटा पहिनहिसँ सभटा इन्तजामसभ ओकर ओरिया लिआ आलू उसन कऽ छील कऽ आलू मूगफलीके रूखे सनक तरकारी सबजी भरय लेलए बना लिअ आमे स क मर दऽ दियौ कनिन दऽ दियौ रिफाइंन दऽ कऽ सानू आ फेर ओकरा बलि बल कऽ पहिने हम ओढ़िकऽ राखि लै छी भरि कऽ तकर बाद अपन लोहिया चढ़ेलहुँ देलियै रिफाइन करकले फेर छानि के सभके चटनी स्गे देने गेलियनि
देने गेल लिए
देने गेलियै।
धनिया पत्ती के चटनी नीक लगै छै मतलब
आ कनि आमके समय रहलै तऽ आमोे चटनी द दै छि यै
कच्चा आमके दऽ दियौ सेहो नीक लगै छै मरचाइ दऽ कऽ पीसि दियौ खूब
तकर बाद अपने लेलहुँ दुनू गोटाके
अपने बनाउ तखन तऽ मोनो रहैत छै दू चारिटाासँ खा लिअ
बाजार के तऽ दूटा आी घर मे दू के बदला तीनो टा खा लिअ खा लिअ तऽ भऽ गेलै
आ बाजार वला मे तऽ अहाँके तऽ किछु मोने नहि करत बाजार ल तऽ एक से दू खाायके मोन नहि छै
ह तऽ फेर ओ किछु ने किछु पेटमे गड़बड़ी करबे करत
करबे करत
आ घरक बनाउ तीन टा के बदला चैरोटा खा लिअ तकिछो नहि गड़बड़ी भेलै
एकग आ मोनो नहि होइत छै बाहरवला समोसा खाउ घरमे खाउ ब अपन पवित्र से बनाउ आ खाउ
ह ह ह
सेहो बड बढ़िया होइ छै
हूँ हूँ हूँँ की कहै छै बाहरके चीज नहि खाइ आब कहते जे नै घरेमे बना दिअ बाहरके चीज नहि खायएब तऽ से होइ छै
आलुओ चप तऽ तहिना बना लिअ उसीन कऽ अपन बेसनमे दऽ कऽ
केना बना लिहअ क क प्च